हँ हेलो
हऽ हऽ
हऽ ओ एक पाँच में एक लिखे लै हन
की पाँच एक ओ तऽ हँ तऽ एकटा कॉल भै गेलै न
ओ ठीके छै
बेसी जानकारी हमरो नै छैउ ओइ चीज कऽ
अच्छा एखन कर न बकी बाद म देखल जेतै
पहिले एकटा दू रुपआ भेज के अथी करे छै सर्टिफाइ तकर बाद जे छै से अपन भेजैत रहतौ
ओऽ
आय हमहुँ जे छै से एखने एलियो ह रूम पर
जस्ट जस्ट अएलियै तऽ नोटिफिकेशन एलै तऽ कहलिये दखिये चेक करियऔ
हँ कॉलेज चैल गेल रही कॉलेज गेला के बाद जे छै से लाइब्रेरी ऐतेय छै सेट्रल लाइबे पटना यूनिवर्सिटी के
हूँ हूँ हूँ आए मंगल रहे हूँहूँ
खाना सब खायके तऽ बात नय रहै चाइ पर जे छै अपन आ मौसम सेहो ठीक रह
हूँ
तऽ ओतय से चल गेलियै हू लाइब्रेरी दू स पाँच मतलब
ओतैंय रहलियै हा एखने एलियौ ऐलिए लेट कऽ कहलिए देखय छियै की छियै त तू जानकार लोक छिय
जे केलियै ओ पूरा खोजलियै आर मैथिली सेहो खोजलिए
लेकिन नय मिललै किताब सब मैथिली क नय रह है किताब
मौसम केहन छौ ओतुका
मौसम आय वर्षा भेले दुपहर मे त मौसम ठंडा छै
एतहो भेल रहै भोरबा में वर्षा भेलै भोर मे भेलै फेर एगारहयो बजे के आसपास भेलै हन
अच्छा
बड़ बढ़िया मौसम केने छैय
तब तऽ बढ़िया छैय
ओर कही
चैल रहल छौ गेल रहियै हम सब हुनको से एस डी ओ साहब से सेहो गपशप केलियै उहूं बनबै सभके लेल एगो मिस्त्रीयो भेजने रहथिन्ह ओहो दैखेय छी की करै छैय नय करै छैय नय बनेतै ई तऽ हँ तऽ भाय प्रॉपर्टी हुनकर छैय तऽ ओे नय बनेतै त के बनेतै
तऽ फेर रेंट सबके
हँ क्लियर बात नय भेलै हँ
देख लै छियै की कहै छथिन
नै ओ अपने आदमी सैह छै क्लियर बात करै छै
न अपनो सेहे बात
और चाय सब भेलै हुँ हुँ चाय ताइ सबटा भै जै छै न कतऽ जेबै कतऽ जेबे करबै बैसैल एतै बैसल रहै गेलौ नै अपन टीकेने रहि गेलहुँ
अहाँ स खोजत तऽ
दिमाग बेसी काज नै करै छै की बुझलीहि हऽ लोड बेसी बुझै रहल छै दिन केँ तऽ साफ नै सुतै छियौ सुतबो कि नीन्दे नै होय छै आ सुतबो नै करै छियै जे दिन कऽ सुत रहब तऽ फेरो राइत- समस्या भै जाय छै
राइत में बु बुझही जे साढ़े नौ दस बजे तक सुत रहै छियै एक नीन्द बड़ियाँ भै जाय छै साढ़े नौ दस बजे सुतलौ तऽ हँ लेकिन फेर जे नीन्द खुलै छै
हँ
फेरो बड़ा समस्या निन्द होय मे होइत रहै छै
फीर नीन्द टूटै किया छै
पता नै किया टूटे छै
मतलब एक बेर अगर गहरा नीन्द छै तीन चाइर घंटा तऽ नै टूटै कऽ चाही
हँ लेकिन टुटि जाय छै डेढ़ दू बजे अढ़ाय बजे तक बुझियै
हँ तऽ दस बजे सुत छी तऽ दू अढ़ाय बजे तक तऽ नीन्द टुटबे करतौ
बाकी ठीके छौ टाइम पर सुते छे टाइम पर उठे छे तऽ कोनो एहन बात छै बढ़िआं छै दिन केँ ओनैहियो नै सुतवा कऽ चा
सबटा चीज कऽ दिमाग छै भाय। ब्रेन से ब्रेन अहाँ फ्री छियै न।
देखिगा रहिये हम एते नीक लागैत रहै कैह तै सकै छियै एकदम मन पसन्द पूरा एकदम। शरीर में गाय बा दूध दै रहल छै तऽ ओहि ओ सबस न पूरा एकदम कम स कम बुझी। पौन लीटर एक लीटर केँ आसपास दूध शरीर मे चैल जाइ छै।
हँ
शरीरो एकदम अथी होय। ई तेहन एक डेढ़ महिनासँ दिमाग खराब भेलहुँ ने। एकदम लोक पुछो लागै छै यार। जे की भेल हन आइ दू आ‌दमी पुछलकै जे की भेल यौ किछु भेल हन की।
अच्छा।
नय नय की हेतै
ज्यादा डिस्टर्ब जकाँ देखैबेय तऽ लोक पुछबे करतौ न
एकर उपाय छै किछो की जे ई नय पता चलै।
उपाय ई छै जे भाय एकरा। मतलब दिमाग से।
सी अी लोक के नय पता चल। हुँ आ रहबिही कतौ आ दिमाग कतौ रहतौ तखने लोक के पता चलि जाय हय जतै रहै
जैह चीज करैत रहियो ओहिमे अपन पूरा लगेने रहि।
आ मनके जे छै जतऽ रही ओतहिए मनके राखी।
हँ
आ मनके कतौ आओर राखबही तहन तऽ दिक्कत होलत। से छै बात।
काल्हिसँ परसूसँ नारायणजीके सेहो परीक्षा शुरू हेतै पी जी वला।
समझ नारायण जी के ओहो पी जी करै छथिन न।
हँ हँ।
एकरो शुरू हेतै।
ओ नालन्दा स की इग्नू सँ।
पता नय कतयसँ करै छै समस्तीपुर सेंटर लेलकै। ओ
तहन हँ ओहे तहन इग्नू स इग्नू स हेतै तऽ तऽ एक महीना चलेतै एखन तऽ इग्जाम चलि रहल छै इग्नू वाला के शिवमो गेल छै न
उ की कै रहल छै ओ पीजी आब कै रहल छै।
हँ एहि बीच मे ओ छोरनेे रहै।
हुँ
तऽ हँ नय करै छलनि तऽ हमहीँ रिक्वेस्ट केलियै जे करू।
हुँ लगैये सकेंण्ड आब समाप्त हेतै कम्पलिट होयबला छै निरजो के इग्जाम आइ छलनि एकैस कऽ ओकरो समाप्त हेतै
आ इ तऽ इहो इंन्दिरा गाँधी
तोरा सब के ठीक छौ आय होय छौ महीना के बाद होय साल भैर बाद होय की दू साल बाद होय
तोहर सब के भविष्य सिक्योर छौ नौकरी होना ही है हँ
सिक्योर केकरो किछ नैय छै
नैय नैय सिक्योरे सिक्योरे छैय
हम जतऽ छीयै ओतऽ पीछा से और न भीड़ अैब रहल छैय आब सोचही हमर सबके चौबीस मे भेलै आ एखन छब्बीस कम्प्लीट होयवला छैय दू साल में कते बच्च
फेरो ओकरा सब के सिटेट स्टेट वैगेराह से हो नै क्वालिफाई करऽ पड़ क्वालिफाई कए के बैसल अरे सब एतै आब तऽ मैथिली के सेहो आब रहल छै ने सिटेट अच्छा ऐय बेर से तऽ ओहो छै आब सीटेट सेहो आसान छै ने निकल नैय
ऐय बेर सँ परसेन्टेज मैथिली के तरफ के लोक के ओनाहिए बैढ़ जेतै
हूँ
ह किए तऽ जाहने सिटेट मऽ मैथिली जुड़ि गेलै हन तो बच्चा के फायदा करतैन
हूँ हूँ हूँ
जे पाँच नम्बर चैर नम्बर ओनाहियो छए सात आठ नम्बर से लोक किछ नम्बर सब से जे फेल होय छेलै
हूँ
ओ आब मैथिली के ऐला से से नैय न हेते मलाही पकड़ी तक से आब मेट्रो जाय छौ
अबै छै
हू मलाहीपकड़ी से आ बेरिया बस स्टैंड तक
बाह कहियो सफर केला की नैय पटना मेट्रो में
नैय कहाँ कलियौ हन एखन तक
रो बात कए लेैमा एक दिन की
हमर सबके जहिया स्टार्ट हेतै नै खैमनीचक मे जे छै से किछ काज बकी छै तऽ एत स एतय स्टार्ट नै केलकै स्टेशन स्टार्ट नैय केलकै आगा वाला स स्टेशन पे स्टार्ट केलकैय हन
मेट्रो मे तऽ सबटा जॉब कॉन्ट्रै्टे पर रहै छैय लगभग
हँ कॉन्ट्रक्टो पर रहेै छै किछ जे छै से अथी देबो करै छैय हँ लेकिन सब टेंडरे पर अधिकतर होइ छै ह सब टेंडर ए टू जेड काज टेंडरे पर आब आब छओ किलोमीटर के सफर होव लागले हन मालाही पकड़ी स भुतनाथ भुतनाथ स जीरो माइल आ जीरो माइली से आइ एस बीटी चार टा स्टेशन के जे स्टार्ट केलके
एकदिन सफर क्य देख ठीक केहन छै दिल्लीवला आब बात छै कि नय छै स
एमनी चक स्टार्ट हेतै ने तहन जे छै से एकरा हँ घुमबै बाँकी तऽ एखन कोनो काजक छै नय तऽ लोक घूमतै
ठीके छै तहन ठीक छै फेर कॉल काटि कऽ
ठीक